हँ ब हालचाल हाँ ठीक छियै की सब हे छै खाना पीना बनलै बहिन
बहिन खाना पीना तऽ बनि गेले अभी पोछा करे रहथिन
ह झाड़ू पोछा करै रहियै आओर सभ बताबू बाल बच्चा सभके हालचाल ठीक किया अ
हँ बाल बच्चा ठीक छै चीन
ह की सब बनेलियै नाश्तामे खानामे
नाश्तामे तऽ चूड़ा द उध आम दे देलियै
आ काम कलियै आम के सीजन छै तखनी आम सीजन छै तऽ आम खाने चाही ने ह सब दिन आम थोड़े मिलै छै सीजने सीजनमे
भात बनेलियै दालि बनैेलियै आ पोड़ोके साग बनैेलियै
साग बने ल बादनीक काम केलियै पोरोके साग तऽ एक नम्बर होइ छै
ओह ब नहि नहि कीन के नहि ल नारियर से ल मायके गेलियै रहे ने ह वहि से लब हँ
आ भने अनलहुँ आओर सब बतबु
आओर सभ ठीक छथिन अहाँके
अ हमरो ठीक ये ए हमरो नाास्ता बनले खाना ते अखन नहि बनेलो हेन आब जाय छी कलियो बहिन से बात क ले छी ब एक दिन तऽ गप नहि भेले रे कहलियै बहिन से एकल गप करै छियै हाल चाल पूछै छियै तप कए लेलहुं ने तनिटा सब सगरे के हाल चाल बुझि गेलों तऽ मोन हल्ुक भए गेलझ किया नहि तऽ लोककें हं कहनी एक पल बहिन से गप कए ले छियै तब खाना बनेबै खाना बनेब एखन त' लेटेस' बनबै छियै बहिन भात बनेबै भात हं आइ सोचलियै भाते तरकारी बनेबै भाते तरकारी कोनो चीजके बना लेबै बहिन की करबै आओर सब बतबो एलहुं रासनकें सामान किनय लए बहिन एते तेल महग रहय किराना सामान गेलो किनय लए तेल के दाम एते बैढ़ गेले हन आ ई करू तेलके बड दाम बै हँ महंग दाम बढि गेलय कड़ु तेलकें दाम बढि गेलय सिलेंडर पर भी पैंतीस टका बढि गेलय ने जानलियै हन
नहि बहिन नहि जानै रहथिन
जे सरका कारी रेट रहय ने बहिन सिलेंडरके ओहिमे पैंतीस टाका बढ़ि गेल ह ने फेरो तब अपना आरके जे पहुँचाबै लए आयत तऽ पहिने तऽ लए रहय साढ़े दस सौ कुछ अच्छा आब तऽ लागय या एगारह सए के लगभग लेत सलेंडर क दाममे हँ तब आ ब्लैकसँ लेबै तब तऽ हं' ब्लैकसँ जे लेबै तब तऽ आओर मनमना पैसा लै छै बहिन
सभ चीजोमे आग लागल छै
हं सभचीजमे रहय छै एते महगा भ' गेल लोग एना कर के लोग सब सरकार के जीतेलकै तब सरकार देखियौ नौकरी ने चाकरी दय छै ने कोई फैक्ट्ररी छै ने कोनो चीज छै कु छो छै अपना औरके बतबू अपना बिहारमे कोनो एहन रो रोज जा रोजी रोजगार जेंसमे लेडीजकें कोनो छै अपना आर के लेके कोनो एहन छै आ देखियौ बाहर जइयो अहाँ एगो महिला नहि मिलत बैसल सबके
सभटा करय छै एगो हमर छै एगो छै कि बिन्दी पैकिंग करय छै हमर गोतनी की भाभी
देखियो बहिन ओहि मे पढ़ल लिखल के कोनो काज छै कोनो काज नहि छै मूर्खो छै आदमी गिनती टा सही आ पेंसिल पैक करे वला कपड़ा पैक करै बला फोल्ट करै बला सबकुछ चपटै जे य ओ सब चीजमे न नौकरी गिलास कप प्लेट आर जे होइया ओ सब सेटिंग जे करे छै ओहो मे दस हजार टका बहिन महिना दए छै अपना कोनो रोजी रोजगार यए
न अहाँ काज ए अहाँ से नहि जुटय छियै
हँ बहिन जुड़लहुँ हना तऽ लेकिन उएह ने छै जुड़लहुँ हना देखियौ छै तऽ बड़ा बढ़िआँ ई काम छै तऽ व बहुत बढ़िआं सखी सब कहे छै बड बढ़िया काम छै बहुत नीक पैसा एक एकटा ने बहिन रखै छै लेकिन इएह छै ने परमानेंट नहि ने छै बहिन
नहि बहिन परमानेंट नहि छै मगर काज दै छै
काज देय छै यहाँ नीक काज करलियय तऽ यहाँ के काज मिलैत रह
हँ मिलद काज बढ़िआँ काज छै आ ई नहि ने छै कि अप अपन घरके काम करलहु सभटा सभटा काम करके अपना आराम से बैठलहु तऽ काम करलिय
काम धन्धा कए क आरामसँ बैसो अपना गपो है गपो सब भय गेले दू टका आमदनियो भए गेल नै बहिन य ह बड नीक काज छै प ओहै ने ब अथियो आर कह बहिनो आर आर कहलकै कहलकै एकटा टाका पैसा यहां के पााय नहि रखत टोटल यहाँ
टोटल जोड़ जितना जल्दी जल्दी काज करू ओतय बढ़िआँ छै
हँ जते यहाँ काज कै लीअ ओते यहाँके टास्क के अनुसार दय छै जते यहाँ क लिअ कते यहाँ पैसा कमा लिअ टाका किछ दै दए दै छै बहिन सब पैसा टाका दए दै छै एको गो नहि ओ रखै छै अपनार लए के तऽ बहिन एक नम्बर भेले ने नहि भेल
हँ की करब बहिन हमरा छोट छोट बच्चा छै मबाइले लेलेमोबाइल ले ले छथिन डाटा खतम कर दै छथिन तऽ थोड़ा थोड़ा बचा क रखै छथिन तऽ फोन करै छिय
अरे मोबाइल ल छै ने बच्चा जानै छै नेट के एहन चुइस जाय छै नेट से गेम खेलल कारटून देखलाक आ ह ल ने देय छै कते से लोग बातोचीत करते हँ बातोचीत कतयसँ करत एहिमे तऽ नेटके काम लागै छै बहिन नेट खतम भए गेल तऽ काम नहि हत काम रुकि जाइ छै बन्द भए जाइ छै तब नेटके इन्तजार करू नेटके व्यवस्था हयैतत तबे ने यहाँ फेर सखी बहिन से गप्प करबै
आ की करब मोबाइल हम नहि दै छियै बजराके
तै तऽ कहलौ बहिन
हमर छोट ब छोट बच्चा बड वनवास
हँ आहां आसना आर। कहलहु अहाँ स्नान आर केलियै
नहि बहिन अखनी तो नहि करलियै अब करब
ओ पोछा लगबे रहियै ने
हँ पोछा झ लगा लेलियै झाड़ू लगा लेलियैऽ कनिटा लेट से उठलियै ने तऽ सभ काम लेट से होय
भए गेल ह इएह छै भोर मे तनिटा लेट क दियहो आ तनिटा शरीरे छै बहिन आदमी कुछ ने कुछ समस्या औरत के जानते छिय एक स समस्या होइत रहे छै की करते अपना शरीरके देखते हुए ने शरीर जतने अहाँके क्षमता रहत ओतने ने काज करत शरीरो ह सब एक रंग सबके एक र देह थोड़े छै बहिन कोइ स्वस्थ छै बहिन कोइ स्वस्थ नहि छै किुछ ने कछ समस्या एहिज चलू घर बैसल एक आाज मिल गेले अपना आरके
बड नीक काज छै बड नीक काज छै हमँ तऽ जल्दी जल्दी काम काज के बैठ जाइ छीयै काम करे ला
सागे सब्जी निकललै रासने पानी निकले बहुत म दइ छै ने
बहुत छोटा छोटा मदद बहुत भए जाइ छै हमर महिला सबके तऽ नीक छियै बाहर न धूप जाना छै ने कहीं जाना छै अपना काम कर बैठ के काम करे के छै
अपना घर में बैसल छियै तऽ ई टेंशन तऽ नहि ने छै हँ जे मतलब ह बालो बच्चा के देखे छियै नसो भात हय छै बहिन भानसो भात केलहुं बालो बच्चा के देखलहुं अपना घरो पर रहलहुं छ आमदनीओ भे छै बहिन सभ काम साथेसाथ होई छै बहिन की करबै हँ बहुत नीक छै नहि छ बहिन बड निक छै काज
आओर सब कहू बाबू सब केने छै अहाँके
बच्चा आर घरे मे य बहिन अखन घर टीवी देखेया वएह एगो टीवी देखे रहे एगो मोबाइल देखे रहे दुू नुनू दूगो नुनू य वएह एगो टीवी मोबाइल तऽ ओकरे से छोटका देखे रहे मोबाइल कहलियै नुनु रे ला बहीन से गप करबै तऽ बाबू तेलखन मोबाइल देलक ने हम कहलियै कि यहा के लगबै छियै क
नहि ठीके करलियै अहाँ फोन कर लेलियै हमे सोचलियै हमरा बिसैर गेलियै फोन नहि करै छियै
नहि नहि बहिन कही बिसरीयै ब की करू बहन कामे धन्धा घरमे कते भए जाइ छै भानस भात पाल बच्चा आयल गेल बहुत बात घरो कम काज होइ छै साफ सफाइ करू सबकुछ ढंग स रह हँ बहिन एखनी नहि हमरो नहि भेल ख नास्ता टा बनलिन खाना नहि बनेलहुँ खाना आब बनायब खाना नहि बनल ह बहिन खाना अब बनायब सब बाल बच्चा बाल बच्चा सबके कहबै नहबै सुनबै लए
नहि नहि सहीये बात त
तब बाल बच्चा आओर सब अहाँ बढ़िआँ छियै ने
हँ बहनि बढ़िआँ छियै
तऽ ठीक रहै या नै बहिन
हँ बहिन अभी तऽ तबियत ठीके छै आब की कहब
हाँ फिरे छै बहिन की करबे बाल बच्चा छै अपना आर के दस रंग के नच च छै समस्या तऽ छै ठीकै छै बहिन
ठीक छै ठीक ठीक छै बहिन फिर करबो फोन
क की कलिय बहिन
बोलब फिर करब फोन
आ हँ हँ बहिन देखैत छियै करब फेर टाइम मिलतै ने बहीन फेरो करब हम यहाँ फोन ठीक ने तऽ राखै छी राखु